हँ, गोर लागै छी।
खूब नीके रहू।
हँ ठीक छियै।
हँ हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी।
हँ, हमहुँ ठीक छी।
बौआ ठीक अ, इ बौआ सबके पढ़बै छलहु हेँ।
ह, हँ एखन के तऽ ओहो ड्यूटी रहै छै लोक के।
हँ पढ़बैयो के ड्यूटी।
हँ बच्चो सबके पढ़ेनाइ रहे छै, हमर बौआ एखन सुतल अछि।
सुतलौं।
हूं, हूं अखने सुतलेयै, आब उठ। हँ एखन तऽ हम फ्रीए छी, तइमें नैहरामें लोक। क्यर रहै छै, एखन तऽमें हमरा खाली हमरा रहैय दूध पियेनाइ। आथी सब।
नैहरेमें, जे सुख कऽ लेब से कऽ लेब ने।
हँ, की करबै।
एखन बौआ छोट हइ तऽ, जे सुख करबाक अइ से कऽ लिय।
ह, ह, हँ खेनाइ-पिनाइ बनि गेल।
नइ बनलए, आ बौआ। के पढ़ेलाके बादे, जेबै बनेबै।
हूं, की सब बनैब।
रोटी बनैब, भुजिया बनैब, दूध।
ह, हँ अछा। घर में तऽ सएह होइ छै, गांव-घरके हाल समाचार कहियौ, गेल छलहुँ हेँ की गाम।
हँ गेल छलहुँ हें, पाँच-सात दिन पर एलहुँं हें।
हँ गेल छलहूऽ, हँ।
बौआ सबके स्कूल खुइज गेल छै तऽ आब कत्ते दिन रहब।
हँ सेहो बात छै, बच्चा सब लऽ क तऽ इएह भऽ जाइत छै। मंन्दिर गेल छलहुँं किने, हमसभ तऽ आब कत्ते साल भऽ गेल हमरा गेला ओतऽ।
नहि हम तऽ गेल छलहुँं हमर तऽ गाम छी। त जाय अबै छी तऽ मंदिर पर चलि जाइ छी।
हँ केहन रहले।
बड़ सुन्दर रहल ठिके ठाक।
हँ। तहन कहियो खेती बाड़ी चलैए एखन तऽ छय खेती के मौसम।
हँ चलैए खेती बाड़ी। अखन तऽ फिलहाल। अखन तऽ फिलहाल आ दू दिन से पानी नहि होइया बा। होइया नहि तऽ कते पाइन होइ छलैया।
सेह ने आबके मौसमे खराब कऽ देलकै हन समय में जहि समय मे पैन हेबाक तैहि समय में पैन नहि हैत तैहि समय में रौदी रहत आ जहाॅं देखियो ने ई रोपनीके टाइम निकैल जेते कि फेर पैन के बोछार भ जेते। तऽ ओ पैन भऽ जेतै तऽ जेहो किसानके कनी मनी खेती भेल रहतै ओहो डुबा देत हँ। ओहो डुबा देते की करतय किसान सब तऽ तेएह लक लाचार भऽ गेल छय। तै ने लोक आइ शहर पकैर लेलकै नहि तऽ पहिले लोक के कते कते होइ छलैया धान पान की कहाँ दैन। मकई हमरा सबके देखनेे छियै मकई होइ छलैया, कुसियार होइ छलैया। आब तऽ जानवर सब दुआरे किछ नहि होइ छय।
किछ नहि होइ छय, तैयो तऽ गृहस्थ के माया नहि छुटै छैय।
नहि कैना छुटतै हँ कैना छुटतै। पहिले हमरा सबके घर भरल रहै छलेय मकइ। ओकरा छोड़बै लए कैटा जोन लागल रहै छलैया अपनो जव अपनो सभ लोक खटै छला। हँ आ आ बाहर जाइयो तऽ उहा एकटा बैल देत अहाके सत्तर रुपइया में, सौ रुपइया में, पचास रुपैया।
आब ओ चीज देखनाइयो हमरा अहाँ के सपना भऽ गैल। तऽ छोड़ाईब कतऽ से आ खाईब कतऽ से।
हँ सहा देखियौ इहा देखियौ दस सालमे एना भऽ गेलै कोनो बहुत दिनका बातो नहि छियै दस सालमे एना भगेल।
चिज तऽ विलुप्त भेल जाइए ने।
हँ विलुप्ते भेल जाइए की। तै दुआरे सुनलो हुँ जे अहींसभके गाम दिस तऽ भेले मिथिला हाट बनले एकटा।
हँ बड़ नीक बनलैए हॅं फेमस जगह भऽ गेल ओ मिथिला हाट।
हूँ।
बड़ हँ गेल छलहुँ बड़ नीक स्थान।
हूॅं की सब होइ छलैय की सब छय।
बहुत की सबटा तऽ मिथिले के चिज अइ। तहन तऽ मिथिला में विलुप्त भऽ गैल।
जेना कि जे स सब बाहर चेल गेल ने तकरा सब। के यदि कियो घूमे ले आबे छय फोरनर सब ओ सब अपन घूमल लगते एके ठाम सब चीज भेट गेलै जेनाकि खाना में सब किछ अरकंच जे सब अपना के मिथिला
मिथिला के जे चिज विलुप्त भऽ गेल छेला से दर्शन करै लऽ ओतऽ चैल जाउ तऽ भेट जायत।
हँ, देखलियै ओतऽ हुॅं। अपना सब तऽ छी गाम घर के तऽ बुझे छियै, एक एकटा थारी साढ़े तीन सए के चार सए के पाँच सए के एना दै छलैये। अपना सब के तऽ आंखि लागैये, लेकिन जे ओएह
चारि सै मे भरि पेट कत से भरत, हमरा अहां होइये त उठाके फेेक दै छियै ओतऽ। पेट कतऽ भरत, दर्शन कऽ लिअ राखि दियौ।
हँ तऽ सएह छै अपना सबके नहि मोन लागल, जे जे बाहर सभमे रहैत छै या जे आबै छै कतहु त और सब, तेकरा सबके रहे छै जे हँ ई सब की चीज छियै। जेनाहि अपने सब कतहु जेबै ततुका फेमस चीज खेबै ने?
आब हम अहाँ ने देख हमरा अहाँके बच्चा क देखने होते तऽ ओकरा देखे ल कोनो जगह हेबाक चाही ने
हँ हँ।
आब जे नवका बच्चा सब नहि देखतै, त
हुं हुं आ एते फेमस भऽ गेल छै जे बुझियौ जे छुरजामल के गृह मंत्री सेहो आयल रहथि। ओ तऽ बुझलियै हँ देख
आ। देखैयवला जगह भऽ गेल छै ने तऽ दूर दूर के लोकसभ अबै छथि अपन देखै ले।
हँ। अमित शाह नै छथि गृह मंत्री अपना सबके से आ ओतेहे के तऽ कोन देन छथिन विधायक टा जे उएह ठमका छथिन तऽ उएह सभ अपन केलथि हे ईसभ चीज। बड बड बड अथि हो गेल छै। त, भंन कहियो आओर की भऽ रहल छै, सुनलहुँ हेँ अहाँसभके गाम दिस मखान हमर खेनाइ तऽ माँए बनबैए, माँ बना रहल अछि करैला भुज भुजिया सब्जी रोटी इएह सब।
तऽ खायब।
हँ खायब सएह छै, एखन तऽ करऽ नहि पड़ैये।
को खाइ।
हं, एं यै। सुनलउ हें कि अहां सभके गाम दिस ह मखानके बड खेती होइये।
हँ होइयै बहुत।
हँ तऽ केना की अहूँ सभके होइये अहूँ सभके खेतमे होइ हु आब तऽ फ फूटते निकालतै आब ओहिमे
हँ तखन ने फेर मिथिला मे जायब।
हं आब तऽ सेहो अबैये कोजगरा, कते एहि बेेर अछि कि नै कोजग‍रा अहाँ गाम मे।
एक दूटा अछि, एक दूटा अछि।
एके दू टा अछि हम तऽ सुनलहुँ हेँ पाँच सात टा अछि।
नहि तऽ हमर सबके गाम छोट अइछ ने।
अच्छा अहाँ सबके गाँव छोट अछि हमरा सबके गाँवमे हमरा सबके गाममे बर्ग बहुत अछि, पाँच सात टा अछि। अइबेर त खाली मखान ल ल क एक किलो लगैया आब अपने हमरा सबके लगैया ऐ बेेर पाँच सात आदमीके जेबै माँंगै ले लै ले, हकार पुरै ले त ओहेमे एक किलो भ जाएत।
भ जाएत। ओही लाथे त भओ जेतै ने।
हुं उं उहे लाथे लोक घुइमो लैए कनी।
घुइमो लैए, सबके भेंटो घांट भ जाइ छै।
हुं उं
आओर सब कहियौ।
आओर।
बर कत छथि?
बर एखन शहरे गेलथि ए की करतैथ? गाँवमे रहिक पेट भैरतनि गेलथिहे शहरे।
गाममे पेट केना भरतनि। बिना कमेबै नै त खेबै की? हमर अहाँके जीवन ने बीत गेल ी
हं सेहे छै।
आब केना जीवन बीततै?
ह
आब त ओही तरहे रह परत।
हँ से त छैहे। तै दुआरे जाइए परतनि, कतबो किछु हेतैथ त।
जाए परतैन।
हं अहाँके जे ओ टेंट के बिजनेस ऐ चलैया भाईजी के?
हँ चलै छनि एखन, एखन त सीजन अछि ने आओर कनी दिन दू चारि दिन तकर बाद त फेर बन दे रहत।
हुं तहन त बन्दे रहत।
आब त सावन लैगचा गेल त कहिओ काल बोलबममे सब जाएत।
अम ओहोमे जाएत, हं डी जे ल लक।
हं डी जे ल लक।
हं आ ओतहुओ हैत न, एखन मरलखिन हें जे बाबा?
हं ओ ओतौ हैत आ भोज संग खाएब फेर लैगचा गेल।
हुं कहुने सुनलियै जे बड़ धनिक छथिन बड़, वैह सब शुरू केने छथिन जवार? आ तिनका जवार नै भ रहल छै बुझिऔ।
मौसम खराब छलै ने कत खुएब तथिन। नोतल ब्राह्मण जे रहि जेतनि त ओहो दिक्कत भ जेतनि।
हं।
त मौसम बहुत खराब छै ने?
हं एं यै सुनलियै जे अथियो पारसो नहि देथिन, दूये चारि घर पारस देथिन।
हँ तऽ हुनका घर से पारस तऽ कहादेन चलबो नहि करै छलनि, आ पहिलैयो से नहि। सुनैत तऽ सएह छियनि जे ओम्हरसँ पारस नहि चलैए अपनासभके।
ओ तहन कोन ओहि भोज मे किछो होय।
कि करबै ओईला ले आब पूुर- - खो के नोत रहे छैई तऽ एको दिन तऽ रेस्ट भेटेया मौगी के पेट - - पेट होइ छैई मिथिला मे।
हमरा उम्र मे तऽ ओहो नहि रेस्ट होइए बुझलियै। बाबा छथिन बूढ़ भऽ गेल, आब ओ जाइ नहि छथिन। तऽ खेनाइ तऽ बनबैए पड़ैया। लोकके रहै छै कि हँ नहि रहल पुरुष तऽ दिनको खा लेलक किछो।
हमरा सबके तऽ होइया रे। सेहो लाते बुझे छिय एक दिन तऽ पुरुषो लाथे पाँचो टा सोहारी तऽ बनबैये। परत।
अ सएह ने पुरुख रहे छैई तऽ बनबे पड़ेई। उएह देखियौ काल्हि खना पारस एयलै। आ तहनो जे पुरुख रहै बाबा छलखिने। तऽ बनव पड़लै आ जहन सभ चीज खा पी कऽ घर गेलहुँ। आकी फेर एब गेले तोरते।
हम तऽ नहि खेललहुँ। अपन बै स पुछल पूछे कहने रहथि ई जे दऽ जायत। अपन आशामे रहौँ दऽ जेतीह तऽ अपन खेनाइए किए खराब करब। मिथिलामे तऽ एक एक चीज लोक जोड़ियोबैया।
हु हूँ।
तऽ अपन दऽ गेलेथ तऽ खेललहुँं आ खा के सुतलहुँ कनि। द गेलाथ तऽ लेटे।
हँ हमसभ पुछने रहियै जे एतै कि नहि एतै अपनन भायसँ। तऽ क ह लागल नेई एलो। कोनो उम्मीद नहि छै, तऽ कहलै जहन उम्मीद नहि छै, तहन खुदे पिछे तऽ बड़ी मात। ताबैत बना लेने रहे खेनाइयो रोटी सब्जी त बाबा - - खेलाईथ फेर हमहूँसभ खेलहुँ आ जखन सभटा बरतन वासन सभटा धो धा कऽ घर गेल लो। आ कि फेर देखै छियै ओ- -
नहि हम तऽ अपन पईन पी क मसहरी मे रही हवा लगबैत रही। द गेल तऽ अपन खेलहु आ खा के सुति रहलहुँ। कहलियै दे जे नहि दऽ जायत तऽ अपन जे दिनका अइ तऽ खा लेब। आइयो तऽ शरीरके रेस्ट दियौ।
ह।
तऽ अपन नई बनेलहुँ।
हु तहेन चालु बढ़िए अछि। अ ओर सब ठीके भोज खाउ खूबक आ खूब क- -